आ हेलो हँ गोर लगै छी
तू सोहागवती पुत्रवती ह‌उ की हाल चाल खुब सोहागवती पुत्रवती रहू हँ हमु सभ सब करै छी बउओ सब
किछ नहि करै छै खाना आब अपना सबके त
हू खाना बनै छै
हँ खाना बनैया आय जे अपना सबके चाउरके रोटी इ रान्ह केलहा
हँ हँ
उएह बनबै छि
अच्छा अच्छा
नून मिरचाइ पीस के सिलौट पर ओ प्याज अचार के रैची सब दऽ दियऔ उएह बनैया उएहसभ खेतै आम आमके मौसम अछि
हँ
आओर आम रहत अहाँ की करै छी अहाँके खाना बनि गेल
नहि बनैया हमरा माछ बनैया भात बनैया हमर बहिन छथिन ने हमर बहिन छथिन हुनकर हाथ के बड नीक माछ होइ छै
अच्छा केना बनबै छथिन ओ जेे
पता नहि केना ओ बनबै छथिन अपने सब जकाँ लेकिन पता नहि हुनकर हाथ के तते नीक भऽ जा जायत जे किछु पूछलए नहि तरि दै छथिन जेना अपनासभ तरै छियै तेनाहिए
अच्छा
आ तकर बाद मसल्लामे दऽ दै छथिन रंगग बिरंगगके मसल्ला हम आइ कहलियनि हें हँ हँ आइ जे ओ बनेथिन तऽ हम आइ पूरा देखबनि जे केना केना कऽ ओ बनबै छथिन
तऽ बतायब हमरो कनि भऽ जाइ छ किनको किनको हाथ के टेस्टी बनि जाइ छै माछ सब अपना सबके तऽ मिथिलाञ्चलमे माछ के तऽ बड फायत
बड बड बड तऽ माँ के कहलियैन हं भात बना लेथिन आ ओ हमर बहिन माछ बनबै छै
हँ गाँवमे रहैत छथिन तऽ छोट बहिन सभके तऽ बड्ड अथी रहैत छनि ऐसे
हँ हँ आ हम अपन अहाँ से गप करै छी आ ई कनि अहाँके ई बिहाड़ि पानिके मौसम छै से टावर नीक स पकड़ैत नै रहै छै तऽ एखन कनि निकल लिया दनानपर तऽ कहलियै जे कनि दू आखर गप कऽ लै छी बहुत दिन भऽ गेल छलए
नीक केेलहुं बहुत नीक केेलहुं
ताहि दुआरे
हमहहुँ कहलियै जे अखन अहाँ लागल छी छी उपनयन सबमे बहिन सबके अथीमे ताहि दुआरे नहि करै छलहुं
नहि नहि आइ त फ्री छलहुं हँ आइ त चूड़े तूड़े सब कुटेलए काल्हिसँ कनि भऽ जायब व्यस्त
अच्छा
हँ काल्हि चुड़लाय सभ बनत भीख लए तऽ बुझिते छियै अपना सबमे जे बरुआ के भीख देल जाइ छै तऽ ओ हँ चू रलाइ बनत तिलबा बनत तखन ओ चाउर ताउर सबके मोटरी सब बन्हाएत भोज ले ओहिठाम मला
हं पहिने तऽ चूड़ाक के कुटबाउ पहिने तऽ फूलय ने दियौ तहन कुटाउ तहन फेर ओकरा भू फट कु गुड़ा हटाउ
हँ तखन बनाउ
तहन भुजियौ तहन ओकरा गुड़के पाक करू
तखन
तखन बहुत छै ओहोमे अहाँके आ दू आदमी तीन आदमी बैस के बनाओ
हँ तऽ फेर लोकसभ अयथिन ने फेर लोकसभ अयथिन गीत गयथिन फेर बुझिते छियै अपना सबमे प्लेट बटाई छै ठंडा बटाई छै
टिकली सिन्दूर तेल तेल सिन्दूर सभ हायत एहिबाती सभकें
हँ हँ तै दुआरे पहिले तेल सिन्दूर कऽ दियौ तखन फेर अहाँके चाय ठंडा सभके करू
हँ नीक होइ छै बड नीक नीको लागैत रहै छै बड
ताहि दुआरे आरसभ कहियौ आर अहाँके माँसभ ठीक छथि माँ बाबूजी सब
हँ माँ बाबूजी ठीक छथि तन तखन भायजी अकेल हेतैथ
हँ हँ भायजी तऽ एखन अकेले छथि तऽ चलि जइतहुं आइए लेक लेकिन बौआ हमर जाइए नहि चाहलकै ततेक बदमाशी केलखिन जे किछु पुछ' लए नहि हम नहि जायब हम नहि जायब
हं हुंनका तूरिया के लोकसभ आयल हेतै ने
हँ फेर पुछलियनि भाइजी के तऽ कहलखिन नहि आउ छोड़ि दियौ ओते रहू
भैए जाइ छै तूरिया के लोकसभ अपने हमरे अहाँसभ जे जाइ छी गाँव तऽ मोन होइत रहैय आबयके
नहि नहि अपन गाममे तऽ होइते छै कखनो नहि मोन होइत रहैत छै जाय के होइत रहैत छै एते लेकिन मजबूरी लोक जाइ छै
जाइ छै तऽ से छैिय आओर सभ तऽ ठीक अछि
अबियौ अहाँ कतेक दिन पर अबियौ आ अथी रहत एकटा हमर गाममे काली पूजा होइ छै ओ काली पूजा लेल मोन लागल रहै एक साल से जे जायब जायब जायब आ दू साल से कहै छी किछु ने किछु किछु ने किछ बाधा भऽ जा छै नहियो होइ छै गेल आब लोक आगा के काज देख ते की अपन काली पूजा देखऽ ल जेतै से भऽ जाय छै आइ दू सालसँ नहि होइ छै गेल पोरको साल नहि भेलै गेल आ तेसरो साल नहिेये भेल गेल दू साल से नहि एहि बेर ताहि दुआरे कहलियै जे एहि बेर सोचि कऽ नहि रखै छी लेकिन एहि बेर जायब हमर गामके बड्ड नीक होइ छै
भऽ जाइत छै कोनो कोनो गाँवके अहाँके नीक होइ छै जेना हमरा सभके गाँवके कृष्णाष्टमी मेला बड नीक कृष्ण भगवान के जन्म होइया ओ बड नीक होइय हमहुं सब कहाँ जाय पाबै छियै
नहि होय छै ने अहाँ के बियाह दान भेला के बाद अपन घर परिवार में लोक लागि गेल तऽ ओ घर परिवार से लोक के फुुरसते नहि होय छै
नहि होय छै
तहि दुआरे आर सब कहियौ आ बौआ ठीक
ठीक छै तहन तऽ आइ माछ छै माछ पर तऽ अपना सबके बहुत टेस्टी लागे छै तऽ मूर अथी तऽ हेबे करत प्याज सलाद सब
हँ हँ ओ हेत
हू
तऽ बनत हँ माँ भात बनबैत छथि आ हम कहलियै जे कनि अहाँसँ गप करै छी ताहि दुआरे हम दनान पर कनि घुमि घुमि कऽ गप करै छी अङंगना मे टावरे न पकड़ै छै
नहि भ जाय छै नेटवर्क के दिक्कत भ जाइ छै
हँ हँ हँ आर कहू आर सब कहियौ अहुंके तऽ नीके बनल अछि चाउर के रोटी ओहो तऽ बहुत नीक होय छै अपना सब के मिथिला के
हँ बहुत
ह आ सबस सुन्दर तीसी के चटनी केहन सुन्दर होइ छै अपना सबके
र पिआज नेबो आओर की नाम छिय
किए अहाँ रोटियओ सङ्गे
खा सकै छिय ओमे द दियौ नेबो गारि दियऔ नून द दियऔ पानि दऽ दियऔ आर आ पियाजो कनि दऽ दियौ
हँ हँ ओ तऽ रहबे करतै
हँ
तऽ ओ आओर नीक लगै छै खायमे
जे एखन सादे सादी खाना काकी बना लियअ दिन मे तऽ ब्राह्मण भोजन छलै तऽ तरुआ सब बनले छलै तऽ एखन नहि किनको खायके मोन भेलै मसालावला चीजसभ तब दीदी कहलखिन जे चाउरे रोटी बना लियअ रहन कऽ कऽ
सएह ठीक होइ छै अपन एक टाइम अगर भेलै तरुआ तऽ एकटाइम सादो सादी भ गेलै तऽ पेट के गड़बड़ी नहि हेतै नहि तऽ बूढ़ पुरान के सो सभ तऽ बूढ़े छथि बेर पेट के गड़बड़ी भऽ जेतै
हँ तहि दुआरे
हँ
तऽ उएह बनैया एहि समय तऽ टेम लागैत छै न
हँ हँ हँ हँ बनाव तखन करू तऽ कनि भइए जाइ छी
ओहिमे घी लगाउ रोटी मे घी लगा दियै तऽ बड्ड नीक हेत ने जेना अपना सबके छै अ रन केलहा रोटी में घी लगा दियौ आ मड़ुआ रोटी खाउ तऽ ओहिमे अहाँके कनि माछ जे रहै छै
हँ तऽ ओहो नीक होइ छै
नीक होइ छै
हँ जितिया पाबनिमे
जितिया पाबनि मरुआके रोटी ईचना माछ
जीत माछ हँ हँ जीतियामे ओकर रहै छै मड़ुआ रोटीके ओ नीक लागे छै नून मिरचाइ सगं खालीय त एक नम्बर
बड नीक अपना सबके मिथिला सभमे तऽ इएह छियै
हँ मकइके रोटी मड़ुआके रोटी चाउरके रोटी
ह मकइ के रोटी तऽर बड नीक लागै छै
सभटा छै दाँते वालला के बिना दाँत वलला के किछु नहि छै
नहि छै तैयो बूढ़ो सभके बड़ नीक लगताऽ कहताे जे किया तऽ पहिले खाइत छलखिन तऽ कहततै गरमे गरमे कनी रह तक कनि हमरा कहि देब ओना तऽ अहाँके रन केेल रोटी आइ बनेलियै अहाँके कनि लरम होइ छै ने ओ तऽ बूढ़ो नहि एरा रन के ल क
हँ तऽ बेलकते एक नमंबर होइ छै ठोकल वा कनि टाइट हो जाइ छै
टाइट भऽ जाइत छै बेल के बनेलहुँ तऽ ओ तऽ बूढ़ो सभके ख्याल भऽ जाइत छनि
हँ
तऽ ओएह दुआरे ओएह बनल अछि आओर सभ ठीक आओर सभ ठीक अछि
अच्छा अच्छा
अहाँके तऽ सब ठीक छथिन
हँ ई तो सब ठीक हय म ओ के एखन मोन लगे छै एखन सब छै चारू दिस से तऽ ओकरो जेना बुझाई छै अंगगना मे सब हेरा ले हइ तऽ ओकरो मोन खुश रहै छै ओकरो नीक लागैत रहै छै
छै कि धिय पुता सब अगनामेढ़ै छै तऽ नीक लागै छै हमूँ गेल छलियै गाँव तऽ हमर मा के मोन गेलियै एलियै
हँ
गिरजे गेल छलखिन तऽ तऽ अहाँके कहै छथि रहि गेल देख जे रहिज हहाँ रहिज मन कहली नहि रमा कनि खेत पथारी के एखन टेम छै ने बिया सब छीटे के
कसे छै
तऽ ओहि दुआरे भोरे जाय पड़ै छै जोन सभ रहै छ तऽ आब जोन सबके कनि से देख एखन ओतऽ रहबैइ
से तऽ भइए जाइ छैइ
त नई रहलिअई आबि गेलियैइ
हँ नीके केलहुँ की हेतय ह
अपना सबके तऽ एखन खेड़ही तरू बिया तहन धान न छीटू ई
हंअ् छैइ हे कि छैइ ह कि छैइ हे कि खेरही के मौसम में अहाँके खेरहिये लऽ कऽ काज रहल मसरीके मौसममे मौसुरिए लऽ कऽ काज रहल गहूम में गहूमे के लऽ के काज रहै छै गृहस्थ के आश्रम में अहाँ के कहियो आदमी चैन से नहि रहि सकैय सब दिन काजे काज रहै छैय नीको लगैत रहैत छैय अन्न पानि बेसी होइत छैइ तऽ अपन घर गेल तऽ मोन लोकके खुश रहल
खुश रहलहु आ बैगन सब अहाँके नई फूरसत में छी तऽ कनि बाड़ी झाड़ी में बैगने रोपि लियअ
हां हां से छैय आ उएह नहि होइ छैइ तऽ अहाँके गृहस्थ सब अहाँके कनाओ ल न जे लागल रहल पूंजी आ ओ सबटा जे दहा जाय छैय घर नई अबैइ छैइ अन्न पानि तऽ कनाए लगैइ छैइ लोगके
तऽ एबै मेहनत के मेहनत चलि जाइ छैय
हँ पैसा के पैसा चलि जाइ छैइ तऽ लोक करतै की
तऽ से ब जाै छै
आर सभ सभ आदमी ठीक छथिन
सब ठीक छथि
अच्छा अच्छा दीदी सब ठीक छथ
ठीक छथ
अच्छा अच्छा
ताहि दुआरे बहुत छैय अपना सबके ततेक अहाँ के दू दिन से पाइनो होय लागल जे ततेक आम सब टूटैय या गाछ में कहली जे
पानि बिहाइर अहूठाम खूब होइ छैय बड्ड होइ छैय हूं अई बेर तते जोर जोर मेघ ढनकै जे जेना लागैइ खसिये पड़तै आसमान सब बादल तुरन्त